नमस्कार जी
नमस्कार की हाल चाल
सएह सब ठीक छै अपन बताउ
हमरा भी सब ठीक छै तो आइ सुबह हम शहरक भीड़ भाड़ देखैत छलहुँ तखन मनमे विचार आयल जे आखिर गाँव आ शहरक जीवनमे वास्तविक अन्तर की अछि
ई बहुत रोचक विषय अछि कियाकि दुनू स्थानक अपन अपन विशेषता सुविधा आ चुनौती होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे गाँंवक सबसँ पेघ विशेषता शान्ति ओ प्राकृतिक वातावरण अछि जतेय स्वच्छ हवा आओर हरियाली मन के बहुत सुकून देैत अछि
बिल्कुल गाँवमे लोक प्रकृति के नजदीक रहैत छथि जबकि शहरमे प्राय ध्वनि धूली आ यातायातक भीड़सँ सामना करबाक पड़ैत छथि
हँ बिल्कुल मुदा शहरक जीवन मे शिक्षा अस्पताल परिवहन ओ रोजगारक अवसर अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध रहैत अछि
हँ अहि कारण बहुत युवा बेहतर पढ़ाइ आ नौकरी खोज में शहर दिस आकर्षित होइत छथिन
हँ बिल्कुल काल्हि हम अपन एक ग्रामीण मित्रसँ बात करैत छलु ओ कहैत छलाह जे गाँवमे सामाजिक सम्बन्ध बहुत मजबूत होइत अछि।
हँ ई बात सही अछि गाँवमे लोक एक दोसरक सुख दुःखमे तुरन्त सहभागी बनि जाइत अछि
शहरमे पड़ोसी कई बेर वर्षों तक एक दोसरक बारे मे बहुत कम जानकारी रखैत छथि
बिल्कुल कारण ई अछि जे शहरक जीवन बहुत व्यस्त भए गेल अछि आ लोक अपन कार्य मे अधिक केन्द्रित रहैत छथिन
हँ बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे गावँक भोजन सेहो अधिक ताजा ओ प्राकृतिक होइत अछि
बिल्कुल कियाकि बहुत रास सब्जी दूध आ अन्य खाद्य सामग्री सीधे खेत या घर स प्राप्त होइत अछि
हँ बिल्कुल मुदा शहर मे विभिन्न प्रकारक भोजन ओ आधुनिक सुविधक विकल्प अधिक उपलब्ध रहैत अछि
बिल्कुल शहरमे दुनिया भरिक व्यञ्जंन बाजार आ सेवाक विविधता भेटि जाइत छथि
काल्हि हम सोचैत छलु जे बच्चाक पालन पोषणक दृष्टि से कोन इस्थान बेहत बेहतर होइत
ई परिवारक प्राथमिकता पर निर्भर करैत अछि गाँव में खुला वातावरण भेटत अछि जबकि शहरमे बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध रहैत छथि
हमरा लगैत अछि जे गाँवक बच्चा प्रकृति खेती ओ सामुदायिक जीवनसँ बहुत किछो सीखैत छथि
हँ आ शहरक बच्चा तकनीक आधुनिक शिक्षा आ विभिन्न गतिविधि स परिचित होइत अछि
सच कहू तो दुनू स्थान एक दोसरक पूरक चको लगैत अछि
बिल्कुल गाँव देशक खाद्य सुरक्षा आ संस्कृतिक परम्परा स जुड़ल अछि जबकि शहर आकर्षिक गतिविधि आ औद्योगिक विकासक केन्द्र बनल अछि
बिल्कुल काल्हि रेल यात्रामे हम देखलौ जे बहुत लोक गाँव शहर कमाय लेल जाइत छथि मुदा पर्व त्योहार मे फेर अपन गाँव लौटि अबैत छथि।
ई। दर्शबैत छी जे अपन माटी आ जड़ि से। लोकक भावनात्मक सम्बन्ध कतेक गहीर होइ छै।
बिल्कुल, हमरा विश्वास अछि जे गाँवमे शिक्षा, स्वास्थ्य ओ रोजगारक सुविधा बढ़ैत जाइ। तऽ बहुत लोक ओतहि रहि के विकास कऽ सकै छथि।
बिल्कुल, संतुलित विकास गाँव आ शहर दुनू। मजबूत बनत आ लोकक जीवन स्तर बेहतर होयत।
सही कहलियै, वास्तवमे गाँव आ शहरक तुलना केवल श्रेष्ठता सिद्ध करबाक लेल नहि, बल्कि एहि बातके समझबाक। लेल होबाक चाही। जे दुनू स्थान समाज आ राष्ट्रक विकासमे अलग-अलग, किन्तु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभबैत अछि। जे हम दुनू अच्छाईके अपना सकी तऽ जीवन अधिक संतुलित, सुखद। आ समृद्ध बनि सकै रहै छै।
बिल्कूल। गाँव आ शहरक चर्चा करैत-करैत। हमरा एकटा दोसर बात मोनमे आयल।
आइ-काल्हि बहुत लोक कहैत अछि जे शहरक जीवन तेज अछि। आ गाँवक जीवन धीमा, हँ? एकर अनुसार ई बात कतेक सही अछि?
हमरा लगैत अछि जे ई बात बहुत हद तक सही अछि। शहरमे लोकक दिन प्राय समयक हिसाबसँ चलैत अछि। सभसँ सभके जल्दी रहैत अछि कार्यालय पहुँचब। व्यापार करबाक, मीटिंगमे सहभागी होयब। जखन कि गाँवमे जीवनक गति अपेक्षाकृत शान्त होइत अछि।
हँ, गाँवमे लोकक दिन सूर्योदयसँ शुरू होइत अछि। आ बहुत रास गतिविधि प्रकृतिक समय अनुसार चलैत अछि। एहि कारण जीवनमे एक प्रकारक सन्तुलन देखबाक। लेल भेटैत अछि।
बिल्कूल मुदा शहरक तेज गति सेहो आवश्यक अछि। किएक तऽ आधुनिक अर्थव्यवस्था, उद्योग आ सेवा क्षेत्र एहि गतिशीलता पर आधारित अछि।
काल्हि हम एकटा लेख पढ़लहुँ, जाहिमे कहल गेल छल जे शहरमे रहनिहार बहुत लोक सप्ताहमे प्रकृतिक नजदीक जाय चाही।
ई स्वाभाविक अछि। मनुष्य मूल रूपसँ प्रकृतिसँ जुड़ल प्राणी छै। जखन ओ लगातार। कंक्रीट, मशीन ओ भीड़-भाड़क। बीच रहैत अछि, तखन ओकर मनमे शान्ति। खोजै लगैत अछि।
हमरा मोन पड़ैत अछि जे बचपनमे हमसभ। जहाँक समय खेतक। काम मे जाइ छलू। ओ अनुभव आइयो मोनमे प्रसन्नता भरि दैत अछि।
बिल्कुल, ई यति माटी नहि। बल्कि गावक जीवन एक महत्वपूर्ण पक्ष छी ओते लोक प्रकृति के केवल देखेत नहि छथि बल्कि ओकर संग जीवेत छथि
बिलकुल शहरक बच्चा मोबाइल कम्प्यूटर आ आधुनिक उपकरणक बारेमे बेसी जानैत छथि मुदा गाँंवक बच्चा प्राकृतिक बारेमे बेसी जानैत छथिन
हँ आ दुनू ज्ञान महत्वपूर्ण अछि भविष्यमें सोफल ओहि व्यक्तिके मानल जाय जे आधुनिक तकनीक व प्राकृतिक समझ दुनू रखत
बिलकुल, अहाँक विचारमे भविष्यमे गाँव आ शहरक अन्तर कम होयत कि नहि?
हमरा लगैत अछि जे धीरे-धीरे अन्तर कम होइत इंटरनेट, सड़क, बिजली आ डिजिटल सेवाक विस्तार से गाँंव सेहो तेजी से बढ़ल रहल अछि
हम देखै छीये जे बहुत गाँंव मे अब ऑनलाइन पढ़ाई डिजिटल भुगतान आ ई सेवा के केन्द्रक सुविधा उपलब्ध भए रहल अछि
बिल्कुल जे सुविधा पहिने केवल शहर में उपलब्ध छल ओ अब गाँव क्षेत्रस धरि पहुँचि रहल अछि
मुदा हमरा एकटा चिन्ता सेहो होइत अछि जे विकासक नाम पर क गाँव अपन मौलिक पहचान नहि ग गमा दे
ई चिन्ता उचित अछि विकास होय मुदा संस्कृति भाषा परम्परा आ सामाजिक मूल्य सेहो सुरक्षित रहबाक चाही
सही कहलौ जब गाँव लोकगीत, लोककथा आ परम्परा सभक सेहो तऽ हम अपन इतिहासक एक महत्वपूर्ण भाग गँवा देब।
हँ, आ एहि लेल नव पीढ़ीके अपन जोड़ी सँ जोड़ी कऽ राखनाइ बहुत जरूरी अछि।
बिल्कुल बिल्कुल कहली एक शिक्षक कहै छला जे बच्चा के दुनू प्रकारक अनुभव देबक चाही गाँवक जीवनक सेहो आ शहरक जीवनक सेहो
हँ ई बहुत उत्तम विचार अछि एहि सँ बच्चा समाजक विविधताके बुझि सकत। ओ जीवनक प्रति संतुलित दृष्टिकोन विकसित कर सकत
बिलकुल हमरा लागैत अछि जे जग केयो केवल शहरक देखित अछी तऽ ओ गाँवक महत्व नहि बुझि पाबैत अछि।
आ जो किओ केवल गाँंव देखत अछि तऽ ओ आधुनिक अवसरक पूर्ण जानकारी नहि प्राप्त कऽ सकत।
हँ एहि कारण दुनूके अनुभव व्यक्ति के अधिक परिपकव बनाबैत अछि
बिलकुल, ज्ञान केवल पुस्तक सँ नहि, बल्कि विभिन्न जीवन शैलीके देखला आ बुझला सँ सेहो प्राप्त होइत अछि।
आखिर में हमरा ई लगैत अछि जे गाँव हो या शहर असली महत्व औते रहनिय लोकक सोच मेहनत आ आपसी सम्बन्धक होइत अछि
बिलकुल जो लोग शिक्षित जागुरक सहजोगी आ सकारात्मक सोच रखत तऽ कोनो स्थान विकासक एक उदाहरण बनि सकैत अछि।
सही केले निष्कर्ष रूपसँ हम कहि सकैत छी जे गाँव आ शहर दुनूक अपन अपन विशेषता अवसर आ चुनौती अछि एकटा प्राकृतिक शान्ति सामाजिक एकता आ सांस्कृतिक विरासत प्रदान करैत अछि तो दोसर आधुनिक सुविधा रोजगार आ प्रगति अवसर वास्तविक बुद्धिमानी एहिमे अछि जे हम दुनू श्रेष्ठ गुण के अपनायी आ एहन समाजक निर्माण करी। जते विकास संस्कृति पर्यावरण आ मानवीय मूल्य सबक बीच संन्तुलन बनय रहल
बिलकुल, एकटा बात आओर मनमे अबैत अछि। जखन किओ गाँंव छोड़ी शहर जाइत अछि तखन ओकर जीवनमे केवल स्थान परिवर्तन नहि होयत बल्कि पूरा जीवन शैली बदली जाइत अछि
बिलकुल, बहुत लोक शुरू-शुरूमे शहरक वातावरण मे स्वयं के ढाले मे कठिनाई अनुभव करैत अछि नव स्थान नव लोक आ नव कार्यशैली सभ किछु अलग होइत अछि।
हमरा एक मित्रक अनुभव मोन पड़ैत अछि ओ पढ़ै लेल शहर गेल छलै प्रारम्भिक दिनमे। हुनका बहुत अकेलापन महसूस होइत छल।
ई बहुत सामान्य बात अछि गाँवमे लोक एक-दोसराक संग घुल घुलैत मिलैत रहैत छथि जबकि शहरमे अपन पहचान बनबामे समय लगैत अछि
मुदा धीरे धीरे जखन केओ नव वातावरण के स्वीकार करैत अछि तखन ओकर अनुभव सेहो बढ़ैत जाइत अछि।
हँ जीवनक प्रत्येक परिवर्तन मनुष्य केओ किछो नव सिखाबैत अछि शहर व्यक्ति के आत्मनिर्भर बनाबैत अछि
हमरा लगैत अछि जे गाँवमे रहनिहार लोकक धैर्य ओ स सँ सहनशीलता अधिक होइत अछि
बिलकुल बिलकुल एक प्रकारसँ ई बात